हेलो
हेलो
गोर लगै छी
खुश रहू सोहाग रहू पुत्रवती रहू भरल पुरल रहू कहू
की हाल चाल ठीक छी आ हमहु ठीक छी आओर बौआ सब
सब ठीक अइ
भोजन बनेलेहुँ
हँ बनेलौ
की सब बनेलौ हैं की सब
बनेलौ हैं आलू के आ कुमहरौरी के सब्जी
तब अहाँ एहन एहन चीज के बात कहब जे हमरा खायके मोन भ जैत कुमहरौरी के नाम नय लिअ
तऽ कुम्हर कुम्हरौरी थोड़े मुर के मुरौरी
अच्छा हँ तऽ हँ तऽ मुरौरी कहियौ अहाँ कह छ कुम्हरौरी
तऽ ओ बात तऽ बोरबरे परले कुम्हरे जेना लगै छै ने
स्वाद अलग अलग होइ छै कोन ब ज दइल बाहा दाइल भात आरो केेला के सब्जि आलू के पकौ
की बात तरुआ पर ज्यदे भीड़ देने छियै
आय हमर मातााराम ऊपास छलै चतुर्दशमी चतुर्दशीके को काल हेतऽ सोमवारी बेर जकरा अथी होय छै तकरा
आर कहू
क लेलीयै हमहु खा लै छी खना खा लेले तब मोन चैन
हँ अहाँके तऽ दलिदर चढल रहैया जेना अहाँ सबके दै छियै ताहिस पहिले अहा के खुदे भूख लाईग जाईया
तै भुख नय बर्दाश्त होइया पता हैँ आहा के
हँ
अ हमे खाना पीना खाउ तहन हम आराम सँ
तऽ आइ संडे छलियै तऽ मजा लेलहुँ कि नय संडे के
आं
सन्डे के मजा लेलहुँ कि नय
क म सडे सडे रह
हँ ई बात तऽ छै
सब दिन ऊहै एके बनाऊ खाऊ
हँ
आं ऐ
आँ
करनमा बल आ अप कह छ
नय नय
जी कनिया हम दिन भर कथी बना क ऐलेय अय पता अय
मच्छर तते कटैया से की कहू प्राण निकायल दैया हमरा
मच्छर फूल जेतन ने बहुते
आँ
मच्छर जादा भ गेलै या
हँ बड मच्छर कटैया की कहू
मच्छरदानी लगाउ
त मच्छरदानी तऽ लगबै छी आब साँझेसँ लगाकऽ बैस जाउ कि सूतअ कालमे लगैयब
आ नहि तऽ ऑल आउट जराउ
हूँ
ऑल आउट से हो नहि काटत एखन पाइन बुनी होइ छै नऽ
फेर मच्छरदानी खांजअ परै छै बुझलियै
हँ बुझलियै और कहु
और कहुँ
और सब ठीक छै अपन फोन गेलैया कि नइ नैहर
नहि नैहर वाला सबसँ हमरा बात नइ होइ यऽ
अच्छा नेहा
ठीके हेतै नऽ
काल्हि रहियै हम फोन केने अथी पता पर चतुर्दशी के जे
हँ
उठैबते नै रहै कोई लास्ट फेर बाबू के केलियै फोन तऽ बाबू फेर उठेलखिन त कहथिन आबै हमर बाबू संघे तहन फेर मेय केलक फोन
हँ
ओकर खिचलियै ने बड़ नीक निहर हमरा पांच सौ मे पढ़ि देलखिन पढ़ि देलखिन
उ तऽ उऽ हबे करै छै नटुआ बनि क नचतै
आब केओने फोन तोरि देलक फोन नै रखी केओ फोन करबै त फोन लगै छै केओ उठैत नै मगर
तऽ ठीक करबऽ पड़त आ नहि त हम कहै छी ठीक किया करैब किस्त पर लऽ लिअ ओ मोबाइल आब चलअ बला नइ यऽ
छौ महिना साल भरिके किस्त बना लिअ आ लऽ लिअ मोबाइल एगो घरमे सामान भऽ जायत
अपन मोबाइल किस्त मे आब तेहन एलै च
हँ ई बात तऽ छैहे
पहिले छलियै ने कि दो एई छलैया हम अपन बौआ सबके जे बहुत
हुँ
पहिले बला इ इन्डिया के
दिन दिन खर्चा बढ़ै छै नऽ घटै थेरे नहि छै खर्चा
छरा तऽ जा कोन भेट जाइ छै
अ
अ बहुत च छै च र बन बात छिय ने
हूं
क इट
हँ
हुँ
आओर कह
ताबे हम चुका देबैन
आवाज नहि अबइ छौ ठीकसँ कर ने स्पीकर पर रखले छी
ऐं नै
ठीकसँ बात करहिं कॉल रेकॉर्ड नहि हेतो त
अच्छा नहि नहि अथी स्पीकर पर नहि रखने छियै
आब एलहु फोने आवाज ठीकसँ बाज
अथी करै छलियै ब कनि अथी जे घर बर्तन धोबै छलियै ने
हँ तऽ एहिमे आवाज सब नहि आब के छै तोरा समझ नहि छौ एक बारमे खड़बर के कॉल काटि लेतौ बात के ने बुझै छी
ज मतलब दोसर किछु के आवाज ने आ चाहि ओ तऽ हमरा नहि पता
हूं तू बहुत व्यापक छीहिं
सही मे कहइ छौ ई बात तोरा पहिने कहि देबाका चाही नेे
तोरा सौ दिन कहिलयो की निश्चिन्त भकऽ करी
यओ नियम होइ छै ने
नहि आओर कह
त ओ कि खाना खेलके पता छऔ मुगेस
हूं
पूरी चावल सब्जी खीर की बात छै बहुत ही खाना दै छै अखन तऽ कहलकै कि आइ रवि छलैहा
हँ आइ संडे छले तहि दुआरे
हॅं अहाँ इहो कहलकै कि एहिठाम नहि टाइम बानल रहैत छै कहिया की खाय के छै
हूॅं
कोन दिन की चीज प तऽ बढ़िआँ छौ तऽ फेर खाना पीनााके तोन सही द छौ घर जेना दै छौ
हँ तैयो ओकरा सबके रह छै खा खा धेने
तब कहलियै घर के तऽ याद नहि हो छै तोर तऽ तो कहि ने मौसी के याद न एते घर के खाना घर के खाना होइ छै
हॅं ओकरा घरो में खाना नहि बढ़िया होइ छै बाहरो खाना नहि मिलै छै
से कहै छलै ओतऽ तऽ मेष वाला खाना ओतऽ तऽ नीके हेबाक चाही
हुँ
नहिँ
हुँ
बाहर कें खाना तऽ नीके रहै छै
आओर सीताराम खा लेलखिन
आ हँ खा लेलखिन खाना खा भोजन सब भोजन सब हू ह सब खा पी कऽ सला स्टा किया
अच्छा
खा पी कऽ कनि म छलै कहै दुबार ठीक छै ओझा कखन खेतीन
हँ जाइ छी आब परसबै
ओ खाये लिहै दस बाजे बला छो गरम गरम खेभी से अलग मजा एयतै
हू बड़ तोरी में जे गंगा नहा केना तऽ पैरे टाटतइय बड दुनू हँ
मतलब चल पड़ै छै बहुते
नहि चलत थोड़े पड़लेया हम तऽ टेम्पू से गेलिय घाट लग तक टेम्पू गेले या
आ गंगा जल लेलि कि ने
हँ गङंगााजल लेलए एक डिब्बा बड़का डिब्ब सब
अच्छा नै निक केलै गंगाजल ल एला से
पाँच लिटर गंगा लेलिये अथी लेलिये कथी कहै छिय माटि नहि होइ छै गगौट से लेलियै
गंगाजल लेला से नीक केला
मोबाइल एसपी